हां दीदी गोर लगै छी।
खुश रहु खुश रहु। की करे छे की हाल समाचार छौ?
ठीक यैए अहाँ ठीक छियै।
हँ हँ हमहूँ ठीक छियै।
घर मे सब ठीक यैए ने?
हँ हँ हमरो घरमे सब ठीक छै। खाना पीना सब भेलौ?
हँ हँ भेलै खाना पीना सब तऽ भए गेलै। अहाँके भऽ गेएल?
हँ हमरो भऽ गेलै कीसभ खेलए है।
हम भात, दाइल और भुजिया कनि और चिनौरी।
आ तोरा बनबऽ अबै छौ खान पीना?
कनि मनी अबै छै कनी मनी नहियो अबैया।
ह कथी सब अबै छौ?
रोटी अबै छै भात, दाल अबै छै सब्जी ओतेक अच्छा से नहि बना पाबै छियै पर बना लै छियै। और भुजिया आबैया।
ओ भुजिया आबै छौ आगे भुजिया केना बनबै छही गे?
भुजिया पहिले ओकरा कैट लै छियै फेर धो लै छियै फेर लोहिया चढ़ा दै छियै फेर ओइमे ने हल्का सा तेल डालै छियै जीरा डालै छियै पचफोरना जे होइ छै ओ डालि दय छियै फेर प्याज मिरचाई ई सब काटिके डालि दै छियै फिर ओहिमे भुजिया काटल डालि दै छियै फिर ओहिमे मसल्ला आर सिझ जेतै तऽ भऽ गेलै भुजिया।
हूँ। हँ से तऽ छैहे लेकिन भिज भुजियामे तऽ पचफोरना नहि पड़ैत छै तऽ तु पचफोरना केना डालि दैत छही।
उएह मतलब जीरा आर नहि पड़ै छै।
ओ हँ हँ हेतऽ भऽ सकैया। जीरा अच्छा जीराके पचफोड़ने कहै छैही। हेलोउ।
हँ हँ हँ हँ हँ।
जीरा के पचफोरने कहै छही।
हँ हँ जीरा के पचफोरने कहै छीयै।
और सब कही।
ठीक छीये अहाँके भाभी आर ठीक यऽ ना।
हँ हमरो भावी आर ठीक छै आगे अथी कहलियै कोजागरा आबऽ वाला छै नै।
हँ ह मखन आ बटेते बहुतेक पूरा गाँंव मे तऽ धूम मच्चल रहे छे।
ह डी जे सब सेहो बजैत रहे छै। तोरा टोल मे अइ बार छौ कि नहि?
दू तिनेे गो एतो छै ई बार ए दु जादा नयै अइ ई बार।
ओ हँ सेहो होइ छै बने- हमरो टोलमे कमे एहिबर छै एहिबर जादा आदमीके बिआह नै ने भेलै।
हँ सबके पिछले बेर भऽ गेल छेलेेै कोज-कोजगरा।
हँ आ सेहो बात तऽ सहिए कहै छही। हमरो टोल में जेै छै ने से तीने गो छै एगो लाल कक्का के बेटा के- एगो शिवानी दीदी के- अ भाय के आ एगो गुड़िया दीदी के भाय के तीने टाके छै बुझलही लेकिन शिवानी दीदी ओतऽ तऽ भोज नहिए हेतै। हेतै तऽ अपन गुड़िया ओतऽ हेतै आ लाल कका ओतऽ हेतै। आर पता नै पता नै आब जे होइ।
हँ हँ हमरो ओते ई बार कमे छै दूए गो के भेल छै ई बार हमरो ओतऽ।
हूँ तोरा ओतऽ ककर- ककर छौ?
हमरा तऽ एगो बटोही भाईजी के छै और एगो मुकेश भाईजी के छै।
हँ तहन तऽ बडिये छौ अगे तऽ तोर तऽ ओ सब दियादे- फरिक छथुन।
हँ हँ दियादे फरीक सब छथिन उ सब हमर।
तहन तऽ सब जाना भोज हेतौ?
हँ हँ हेतेै किया ने-
कथी -कथि के भोज छौ?
चावल, दाल, दू रंग के सब्जी अदौरी वला। सब्जी और आलू परोड़के सब्जी फेर- पापड़, तिलौरी, दही, चिनी, सकरौड़ी इएह सबके-
अच्छा- अच्छा से तऽ तू ठीके कहले रही। आँय गे दाय-
हाँ, हाँ
अ तोरा कहैत रहियौ एगो चीज- जे अ तोहर जे चाची छौ? हूँ बड़की भौजी- बड़की चाची सब कहाँ रहै छथून ओसब तऽ गाँवमे नजर नै अबैत रहैत छथून?
ओ सब ने हैदराबाद रहैय एते गाँव में ओसब नै रहेै छथिन।
ओ हुनकर पूरा फैमिली हैदरेबाद रहेै छै?
हँ सब आहाँ के दुनो बेटा -बेटी। मतलब दीदी आ भैया और हुँनकर चच्चा -चाची। सब भाय बाहरे रहै छथिन।
ओ सबगोटा बाहरे रहै छथिन नेै।
हँ कहै छथिन कि- कहै छथिन कि जे हमरा एतऽ के पानी सूटे नहि करैये।
हँ सेहो छै एतयके पानि सूट नहि करै छै बड आदमीके गाँव छै ने। आ गाँवमे जेकरा बाहरके आदत- बाहर के जेकरा आदत लैइग गेल ओकरा गाँंव के चीज सूट नहिये करै छै। तऽ बुझले बात छै‌।
हँ जे- हँ जे बाहर रहि जाइ छथिन ओ ओकरा तऽ गाँंव के सूटे नहि करै छै।
हँ से छै बात ई हम बुइझ सकै छी कियेकि- हमहुॅं एक बार जे गेएल रहियै ने अपन दीदी साथे तऽ हमरा ओतहि के पानी नीक लागऽ लागल से हमरा गाँव के त किछ बुझाइते नै छलेए। आ ओत्तऽ जे शुरू मे गेलियै त हमरा ओत्तऽ भी नै नीक लगैत रहेए। इहेए भए जाय छै लोक जहाॅं रहल ततै के नीक लागऽ लागल की?
हँ जतऽ के जतऽ रहै छथिन ओतै के पानी हुनकर सूटो करैय छथिन।
हूॅं आ की कहै छै हम शुरू- शुरू मे जे गेलियै तऽ हमरा बड्ड बोखार सर्दी एकदम जड़ बुखार एकदम तर- बेतर भेएल रहू की कहै छथि।
ओ तब ठीक छियै ने अभी?
हँ हँ अभी हम ठीक छियै दवाइ बीरो चललै रहे अभी तऽ ठीक छियै हम्म आइ काल्हि मे थोड़े ने गेलियो गे हम गेएल रहियै से दू साल पहिले तेंए दुवारे हमरा याद आयल तोहर बात सुनिकऽ।
ओऽ।
आं गै आ गाड़ी सबके आवाज जे अबै छौ तऽ तोरा घर लगन रोड छौ की?
हँ हमसब गली में नै रहै छियै हमसब रोडे मे रहै छियै रोड मे अभी बस जाय छै स्कुल बस।
अच्छा स्कुल बस जाइ छौ हँ भोर कऽ टाइम रहय छै तऽ जेबे करै छै। आ गै आ पप्पा सब ठीक छथुन नऽ?
हँ पप्पा सब ठीक छथिन सब ठीक छथिन।
ह हँ हमहूँ सब ठीक छियै। तऽ तोरा खेल सब अबै छौ?
हँ हँ खेल भेए होइ छै हमरो सबके स्कूलो मे बहुत होइ छै।
ओ खेल सब होइ छै तोरा सबके स्कुल मे नै?
हँ हँ हमसब लेबो करै छियै।
तऽ तोरा खेल मे कथी - कथी पसन्द छौ?
हमरा खेल मे कबड्डी फिर दौड़ पसन्द छै। कुदनाइ पसन्द छै, पकड़म पकड़ी, इ सब बहुत पसन्द छै।
ओ। हॅं से तऽ छैहे हमरो ने खेल मे पकरम- पकरी बड्ड पसन्द रहै। बुझलही।
हँ।
आओर सब कही की करै छें?
ठीक छी अहाँ की करै छियै?
खाना- पीना मे तोरा की पसन्द छौ? हम तऽ नीक छियौ ठीक छियौ बैठल छियौ अभी। तोरे से बात कऽ रहल छी।
हमरा खाना - पीना मे पूरी फि आलू मट टर के सब्जी और खीर पसंद ये।
ओ तहन तऽ आब इहेए नाग - पंचमी एतौ तऽ कहियहुन मम्मी के बनेए देथुन तहन तऽ तू ओइ दिन खाइते हेबें मोन सँ।
हँ हँ खाइ छी।
हॅं त कपड़ा सब अइ बार खरीदेतौ कि नै?
हँ हँ मम्मी कहलकै हन ई बार त कपड़ा खरीदतै अगला बार नै खरीदेएल छलै।
ओ किया गे?
मम बहुत कपड़ा भऽ गेल छलै मने कहलखिन कि जे ने ई बार इएह बार पहिन लिअ फेर अगला बार खरीद देब।
ओ। से तऽ ठीके कहलक ओ, बड़का आदमी रहै छै ओकरा तऽ जोड़य चिन्तऽ पड़ैत छै तऽ ओ तऽ सभ तरहके बात सोचै छै ने कि।
हँ - हँ अहाँके खरीदाय ये छठ पूजा में कपड़ा।
हँ- ह हमरो खरीदाइ छ कपड़ा। एकबार तऽ नहि खरीदल रहै, ओहि साल हम अपने नहि लेलियै रहऽ कियकि हम अपन एडमिशन में ने पैसा दऽ देने रहियै तऽ पैसा खतम भऽ गेलै। तऽ दिकदारी तऽ बुझबे करे छै ने, दिकदारी रहैै तऽ नहि लेलियै ओ बेर कपड़ा। लेकिन ओना हमरा खरीदा जाइ छै, अपन खरीद देलनि हमरा घर में।
ओ।
हूं बुझलही।
हँ तब तऽ खाना पीना बनि गेल हैत अभी।
ह हँ खाना पीना बनिओ गेलैए नहियो बनलैए की कहै छै दाय। आइ सब्जी नहि रहै तऽ आइ। आ आलू रहै तऽ अपना खेती में होइत छै आलू। सबजी नहि उपजाबै छथिन हमर पप्पा तऽ एहिबेर आलू रहे तऽ वैह चोखा आ भात दालि बनले या। आ कनि कहलियै है, तिलौरो भूज ले
अहाँके क- कुम्हरौरी वाला सब्जी अच्छा लागैया।
हॅं -हॅं कुम्हरौरी के सब्जी नीक लगैत छै।
ओ आयब ने हमरा ओतऽ तऽ हम आहाँ के उहै बनाके खियाब।
हँ- हँ एबो- एबो की कहै छै टाइमे नहि बचै छै जे हम एबो। ओना हम एक दिन टाइम निकालै छी ने तऽ हम तोरा ओतऽ जरूरसँ जरूर अयबौ। हमरो बड्ड मोन करैए जे तोरा गाँंव आवी लेकिन टा मे नै मिलैया नै अपन पढ़ाई लिखाई के लियऽ
हँ- हँ आयब- आयब हमरा ओतऽ।
ह हमरा पढ़ाइो लिखाइसँ नहि टाइम में मिलयह नहि। अपन पार्लरोने चलबै छियै, बिलो बनाबऽ बला छै तऽ आर छुट्टी हमरा नहि मिलत। नै आएब पैब बुझलहिन।
ओ अहाँ तब रोज कॉलेज जायत हेबै।
ह हँ जाइ छियै लेकिन, अपन देखलहुँ टाइमके हिसाबसँ। अगर टाइम रहल तऽ गेलो, नहि रहल तऽ नहि गेलो।
ओ।
हँ तो और सभ कहीयो कि करै छै।
हम भी सब ठीकी छी।
ठीक छैं।
हँ ठीक छैं, अहाँ ठीक छियै ने।
हँ हमहूँसब ठीक छी ठीक रहबाकेके चाही किएकि स्वस्थ के बिना किछु नै छै। स्वस्थ रहतै तऽ लोक सबकिछु कऽ सकैए सब काम। कऽ सकैया। स्वस्थ नै रहतै तऽ ओ थोरबै न किछ कऽ सकैया बुझलेह कि न।
हँ हँ हँ।
आ तोहर मम्मी सब ठीक छतीन ने हुनकर तबियत सब ठीक छै ने सुनै छी बड बीमार रहै छथुन।
हँ हमर मम्मी के तबीयत ठीक ये। पहिले बुखार आर लइग गैल छले। छठिन।
ओ हँ सेहो बात छै। आ अम तोरा नेटवर्क प्रॉब्लम छौ की?
हँ अतऽ नेटवर्क के प्रॉब्लम छै।
हँ तें दुआरे कखनो का आवाज रुक रुक जाइ छै।
ओ।
आ हँ। ह तऽ हमरा लागल किये कि नह हमरो गाँव मे एनहीइटो नेटवर्क के दिक्कत छलै ने तऽ बड्ड दिक्कत होइत रहै केकरो आवाजे नै जाइत छला केकरो आवाजे नै जाइत छला।
अब अब तऽ नै हेत नेटवर्क के प्रॉब्लम?
नै नै आब नै नेटवर्क के प्रॉब्लम छै। किया तऽ अब पूरा पूरा नेटवर्क अब तऽ हमरा सबके नेटवर्क दू गो लाइग गेलैया। तऽ उहेय पर काम होइत रहै छै।
हमर सबके ओतऽ प्रॉब्लम छै कनी।
कथि भेलो से?
उए नेटवर्क नै न छै जादा।
अम्म। नेटवर्क लगेथुन तोहर मुखिया जी सब बगल के जे छथुन लगे थून तब ने लगेथून रा तहन तऽ ठीके रहै तहन की रहै अपन लोक की सुविधा होइते रहा की।
हँ हँ।
आरो कहि दाय और सब दोस्त सब ठीक छौ।
हँ दोस्त सब ठीक ये।